हँ सखी
केहन छी बहिन? की हाल चाल?
बस ठीक हं बड्ड नीक छियै अहाँ अपन कहू केहन छी अहाँ?
छियै हमहूँ ठीक छियै आर बाबू सब केहन छै?
हमर बाबू सब सब नीक छै। अहाँके बाबू सब केहन छै?
हँ सब ठीक छै।
ठीक छै। अहाँके किछ शोर आइयै, अहाँ पंखा लगबें छी की?
हँ हम पंखा लगमे बैठल छियै।
हँ गर्मी बड्ड छै ने।
बहुत गर्मी छै एम्हर साल त बड गरमी भए गेलै।
हँ ई साल लेट से गर्मी पड़ल छै लेकिन बड्ड गर्मी छै लागे छै कि आग बरसैया। केना आदमी के काज चलत पते नहि चले छै दिन भरि ए सी चला के रहि नहि सकैत छी एक टा रूम मे केतना बन्द रहब आ देखियौ गर्मी एहेन छै कि लागे छै कि शरीर से जे पसीना सुखतय से एको बेर नहि सुखे छै।
वोही बात छै इतना गरमी छै ने कि हमरा यहाँ तऽ बड्ड लाइट तो कैटय छै।
बाप रे बाप यहाँ एकरास से अच्छा जानै छियै ठण्डा रहै छै। सब काज नीक से होय जाय छै कनिके आ पानि छुएमे ए लागैय छै। लेकिन बकी सबमे नीक रहै छै।
हँ वोही बात पर गर्मीसँ अच्छा होइ छै।
हँ गर्मीसँ बड नीक रहै छै सभसँ गन्दा हमरा लागै छै बरसातके दिन सभ तरफ देखिये तऽ कच हँ ना कपड़ा सुखाइत ने कुछ होइत। एकदम पागल जेकाँ मन लागय रहे छै। जब देखियौ क कतहु ना कतहु से गन्धे कुछ ना कुछ एब अ आइते रहै छै, हँ। आ ठण्डा रहै छै से कनिक देखियौ कोढ़िया पन्थी त लगबे करै छै लेकिन फिर भी गर्मी से बड नीक रहै छै।
हँ, ई बात तऽ छै सही बोलै छियै। इ इम्हरे साल बड गर्मी छै सब काज त भ भए गेलै अहाँके?
हँ की बनेलियै?
हमहु बनेलियै दालि बनेलियै भात बनेलियै कनिटा रोटी बनेलियै आ सब्जी बनेलियै भिण्डीके तरकारी बनेलियै चोखा बनेलियै आज।
ए की बात आज बड्ड ऐं अहाँ बनेलियै यए प्रकार।
प्रकार वाला हमर तऽ छै ना छोटका ओ नहि खाइ छै भिण्डी। सँ आलू बनेलियै ओ आलुए ठा खायए छै आलुए भात खाइ छै।
आच्छा।
ओ सुखे खाय छै न दैय- उल नैय खाय छै सेहे खातिर।
हँऽ। नैय हमर घरमे तऽ ओ सब चीज नैय छै जे बना दियौ सभटा एक केरिंग रंग खाय छै केकरो कोनो विशेष के नैय छै डिमाण्ड।
तेय सं थोड़ा बना देलियै चोखा।
हँ। नैय से त होबे करै छै खेर बा बाल बच्चा नैय खाय छै त मनो नैय ने लागै छै लगै छै कि कनिको खा लै जे खाय छै सेही बना दै छियै। बच्चा सब छै स। ह नैय- नैय नीके करै छियै हे हम आय कोनो विशेष नैय केलियै या आय हम सिम्पले साधारण कठहल आलू के सब्जी। आ चटनी आ एक भात बनेले छियै।
नैय कटहल के सब्जी तऽ नीक बनल छै आहाँ बड नीक लागै छै।
आउ ने हम अहूँके खिला दै छी। खिलाइ खिलाइयो देब अहाँके टिफिन मे पैको करके दे देब अहाँ एयबै क। खने आहाँ त ऐब न। करै छी हमर लागैछै की नैय- नैय आहाँ हमर। घर के आहा हमर घर के रस तऽ बिसर गेले छियै आहाँ सुनियो आहाँ हम।
नैय- नैय बिसर गेले छियै आऐब कखन ने आऐब। हमहू देखै छी। कि कखन आहाँ के जतरा -पतरा बनैए कि आहाँ हमर घर तरफ। तऽ एको बेर देखै छियै।
गर्मी छैथि न तेैय दवारे नै कही जाय छियै।
हँ गर्मी तऽ छैये ई तऽ नैय कैह सकै छी।
सोचे थोड़ मौसम ठण्डा होयतऽ ना तब जाइत। अहाँ से मिलै खातिर बड दिन भए गेलै।
नैय तऽ आहाँ आउ ने भोरगरे आउ। आ तखन रातिमे जेब खाना पीना कऽ कऽ रातिमे। आ तखन चल जेबै पूरा घर परिवार संगे कोनो दिक्क कत नैय छै।
और सब कहु सखी।
और क सब की कहबै सखी हमरा घर मे एकटा पूजा छै तऽ पूजा पाठके कनि। तैयारी करै छी जाय के छैय। ससरार तऽ सस हँ। हँ तऽ कनि गर्मियो छुट्टी छै आ कनि। पूजो पाठ के छै तऽ सोचै छेलौ कि चैल जाय छियै पहिल।
नैय- नैय
देवी माय
सही बोलै।
कि नैय करै दै छै हम राखै छी सामान आ ओ आकऽ निक
तऽ फेक दै छैय ही ही ही।
बुझलियै।
बच्चा छै ने।
अ हँसै छी बहिन। दोसरके एहने दोसर पे हँसी छूटै छै अहाँ देखबै ने तऽ बाप रे बाप। कपार एकदम लागै छै ने कि पागल हो जाइ छै हमर। बुझलियै।
करै छै अभी नुनु।
हँ अभी बौआ सुतल छै तखन ने हम पै पैकिंग जल्दी जल्दी करैत छियै तऽ अहाँके कॉल आयल। तऽ हमरो बड नीक लागल कि चलू बड दिन भेल छलेए। हँ।
हम सोचलियै कि कि अहाँ भूलि गेलियै हमरा।
अच्छा खाली शिकायत करै लेल हमरा कॉल करै छी आ न। जानै छियै कि हमरा लगमे छोट छोट बाल बच्चा छै आ। बिसर नहि गेलियै बहिन घर के काज रहे छै बच्चा सबके छुट। टी छै दिन भर ओकरे में लागल रहै। छीयय कखनो खाना बना क खिलयोय कखनो तैयार करियो कखनो बाल बच्चा। क ल केऽ बैसियो ओकरा पढ़ा लिख ओकर होमवर्क करबबियौ। आइ काल्हिके इसकुलमे तऽ देबो करैत छै ने गर्मी छुट्टीके जे रहैत छै होमवर्कसभ। तऽ ओहो तऽ करबाबे के पड़ैत छै न।
सही कहलीय।
हू। हूँ। आहूँ सबके बाल बच्चा केतहु भेटल होतै।
हँ हँ हँ हमर बाल बच्चाके। होइ छै लेकिन एखन ओ नानी कन जेतै।
अच्छा नानी घर के प्रोग्राम अइछ।
हँ ओकरा नानीके घरके प्रोग्राम हइ।
तब की आब पूरा होमवर्क बनवा लेलियै की।
नहि किछु बनेलकै यहाँ किछु लऽ कऽ जेतै वही बनेलकै आ ओकरा मामीसभटा। छै।
अ तऽ अहाँ नैह रुकबै की।
नहि हम नहि रुकबै हम चैल ऐब।
किया।
हमे बाहर जाइके छैै।
आ
हमहूँ सोचै छियै कि करब जेब। एक दू दिन खातिर ताहिसँ ओर सभ कहू।
हमर तऽ सब ठीक छै बहिन।
चलू ने कही घुमय ल यार।
अच्छा घूमय लगी तऽ कहू ने कतय जेबै से कहबै तखन ने। उँ।
अहूँ कहू ने तेन कब देबै।
गर्मी छै। तो गरम जगह पे तो जाय के मन नहि करे छै। कनो ओ ठण्डा हँ। कनी ठण्डा जगह रहै आ नहि तऽ कनि वाटर पार्क वगैरह जे बनाबई जे।
चलू वाटरे के पास चलू।
वाटर पार्क के। तऽ ठीक छै ने तऽ मालिकसँ अहाँ डिसाइड करू हमहूँ मालिकसँ डिसाइड करै छी। आ कतहुके प्रोग्राम कऽ कऽ आ चलू दू तीन दिनके प्रोग्राम करू। एहन जगह रहै कि कम से कम आदमी के शरीर मे सुकून भेटाइए।
सही कहै छै वाटर पार्कसँ बढ़िआँ कोनो जगह नहि छै अखनी। बच्चो सभके हो जेतै। मस्ती करि लेत थोड़ा बहुत बच्चोसभ।
हँ नहि वाटर पार्क तऽ छैहे लेकिन आओर किछु किछु रहतै ने तो आउ मजा आय, हँ से से हम कहलियै कि देखबै ने नहि हेतै तऽ नेपाल के प्रोग्राम करियौ ने।
चलियौ ने वहाँ झरना देख लेब।
ओ झरना वाला अच्छा तऽ ओहि रास्ता मे ई छैय कि? ह मतलब पिकनिको स्पॉट बनल छै की? झरना वाला जगह पर पिकनिक बनाबयके जगह छैय, छैय न।
नमस्ते झरना छैय, बहुत सारा किछ छैय।
अहाँ पहिले गेल छियै कि नहि? हेलो। सखी, हँ कहलहुँ कि अहाँ पहिले गेल छियै।
अहाँके हमरा सुनी रहल छी अहाँ सुनल रह छी हमरा हेलो।
हँ अहाँके आवाज आइया अहाँके हमर आवाज नहि जाइ छैय।
हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो, हँ आवाज आय छैय सखी अहाँके नहि सुनाइ दैयए। हँ-हँ सुनाइ देै छैय अहाँके नहि सुनाइ दैया? हेलो। हेलो। हेलो। लागे छैय कि नेटवर्क के प्रॉब्लम छैय बहिन, हेलो।
हेलो।
हेलो, हँ अहाँके नहि सुनाइ दैयए हमर आवाज। हेलो। हँ।